ह
हा जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल आवाज़ अचेव ती?
हा हा, तोखे अचई ती?
हा हा भाभी, ॿियो ॿुधायो छा पिया कयो?
चांहि ई वेठी पीयां।
मुंजी मम्मीअ ॿि चाहिं रखी तईं। असां मम्मी अंउं मुखे ऐॾी गेहरी निंॾ अची वई सुनो सिमरन भाभी ने अची उठारयईं।
अच्छा।
हा।
निंड्र ॿि ज़रूरी आ भई सॼो ॾींहुं हाय हाय कॼे तंहिंखां सुम्झजे थोड़ी देरि
उहोई न हा मां त कॉलेज मां आयमि रोटी खाई मोबाइल होॾे पई हुई मोबाइल ई न ॾिठी पो सुम
त घणें बॼे आईंय कॉलेज मां?
मां अॼु पोड़ा चार थी विया कालेज ईंदे ईंदे कालेज मां। पोने चईं बजे आयम मम्मी ने रोटी ठाही हुवंई ॿीहन ॼी भाॼी फ़ुलको खाई करे सुम पयं
ॿीहनि जी भाॼीअ सां चांवर सुठा लॻंदा हिनि न?
अॼु ग्यारस आ न
अच्छा।
चांवर मां उहुवई पई चवांस पई मम्मी अॼु चां चांवर न ठाहिया तई च्यंईं न अॾु ग्यारिस आ न न ठाइंदासी अॾु।
अच्छा।
हा मुंहिंजी बुआ हेॾ जा बंंदीया हुन ॿीह मोकिलिया हुवईं कल।
अच्छा।
हा ॾाॾा ॿिह ॾाॾा मस्तु हुंदा इन।
हा।
हा ॾाॾा फेमस आहिनि हैदा जा ॿीह।
अच्छा, ऐं तूं कॉलेज वईंय घणीं वॼे?
मां अॾु हिक बॼे वयमि कॉलेज
अच्छा।
हा।
त हेॾी देर सां लॻंदो तव या कॉलेज?
हम्म, कॉलेज ईअं लॻंदो आ भई जेके टीचर न ईंदी आ न उह मैसेज करे रखंदी आ त ॿ टीचरू न हुया यारहें खां ॿारहें वारी बि न ॿारहें खां हिक वारी बि न। अऊं हिक खां ॾेढ हो हूंदो आ ब्रेक हूंदी आ त मां निकतम ई हिक बजे।
अच्छा। ॿाहेरा हा हा हा।
हां। छा कयूं उते वई करे बि फालतू।
सही ॻाल आ। हिक मिंट अंशु तू गले में सुर तई न छा थी करी पो? क्योंकी आप और । तो मे बनाके दे रही न छा थी खाई? छाती खाई? गले में सुर तई न। हा मुसकान चओ। ॿियो ॿुधायो?
ॿयो ॿुधायो ता रोटी छा ठाई हुयव? रोटी छा ठाई हुयव?
असां छा ठाहियोसीं? याद ई काने । छोला।
छोला
हा छोला भटूरा ठाहयासीं।
अच्छा बड़िया।
बि घणी बजे वई आ वंशिका खे हेॾी मिनतू कई मास वो कॉलेज गई होगी वो कॉलेज गई होगी। तॾह त ॿुधाए घणे बजे वञय तूं?
हिक ॾेढ बजे जांवा ती न।
हा मां हीन खे मुने बजे हिक स्कूल मां आई त चवास पई ॾई ती अचिस? न‌ई हे न वो कॉलेज गई होगी में न‌ई जाऊंगी देने, मेको शरम आ शरम आरही
हा ठीक आ न। हा।
ॿयो ॿुधायो केड़े टॉपिक ते ॻाल्हायूं?
टॉपिक ते केड़े ते ॻाल्हायूं? अच्छा कल कनक भाभीअ जो थियुस
छा ती चईं?
कनक भाभीअ ओ थियूस कल?
हा हा पाण हींअर मूंखे चय‌ई च‌ई कि मुंजो थिवियो आ चालू ऐं मूंखे करे ॾे त असांजी वंशिका भलो थिए न केंजो। असांजी वंशिका इंट्रस्ट ई न वठंदी आ कल्ह थिएस ई न पयो।
अच वन मां पूरी प्रोस करेती ॾयास अज हा, रात जो बि न हा।
हींअर वेंदी वरी थोरी देर लाए वरी मूंखे रोटी वोटी करणी आ।
हा त मूंखे रात जो अचेव त सॾ कजो मां
हा, मां रात बि चई मुस्कान खे सॾ करिस त मां चयो हिन जो भाव न वेठो हुजेस।
न न मुंहिंजो भा बि वेठो बि हूंदो आ न त बि कुछ चवंदो त चेहा भई ईअ वेया वञी किथे त पो चवंदो आ ॿाहेर त बीठा आहियूं पंज ॾह मिंट छा थो थे, न चवंदो आहे ईअं कुछ बि।
अच्छा
बाक़ीं इये किथे वन बे किथे
हा, न - न सही आ न।
रात जो लॻंदो तस सभ घरु हुजनि।
हा हा सही, ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभ बढ़िया।
सावण जे महीने में छा कंदा आहियो तव्हां? त्योहार मल्हाईंदा आहियो सभ।
हा त्योहार सभ मनहाईंदा आहियूं।
अच्छा, अउ झूलेलाल मंदिर वेंदा हूंदा न चालीहे में?
झूँले लाल मन्दिर वेंदा आऊँ न चालीय में, बस उनहों जो ही इंतजार आहे।
रोज़ वेंदा आयो?
न रोज त नं मुंजो मन त ईअं थींदो आ की मां वञा, पर न थींदो आ। त हफ़्ते में ॿ खां ट्रे ॿार त ज़रूर वेंदी आहियां।
अच्छा
हा, तव्हां रोज वेंदा आहयो?
न-न पहिरयों मां रोज़ वेंदी हुअम। ॾाढो पहिरयों ट्रे चार साल अॻ पर हाणे सॼे चालीहे में ट्रे चार, बार वेंदी आहियां। वंशिका त वेंदी रहिंदी आ।
हा म जो ईंदो आ न, ॾाढो मज़ो ईंदो आ। पहले ॾिय ते त हलदांस बभी हलजो।
हा-हा पहिरे ॾींहं ते आख़री ॾींहं ते विच में कान ईंदा आहिन ई।
हा
विच में बि प्रोग्राम हूंदो आ न त, मॼो ईंदो आ। ऐं आख़िरी ॾींहं ते त ॾाढो मज़ो ईंदो तई मुस्कान।
ॾाढो मज़ो, आख़री ॾीहं त कढी न छॾंदी आहियां मां।
हा
आख़री ॾींहं ते ॾाढो मज़ो ईंदो आ, भले टाइम ते बि डह थी वेंदा आहिन न
हा-हा
मॼो ईदों आ पैंजे सिंधी त्योहारन में त कोई त्योहार हुजे हर त्योहारन मे मॼो ईदों आ, चाली
मुखे वरी नवरात्रन में बि मॼो ईंदो आहे।
नवरात्रन मे बि ॾाढो, अऊ तहां-तहां त चयो असा त पंजे बजे पैदल वेंदा आहियूं सुबुह, भवानी माता उन में त जाम मॼो ईंदो आ
हा, सब चवंदा आहिन पर मां न वई आहियां, कॾहिं हिक चक्कर या ॿ चक्कर वई आहियां।
हिकु बहाने हली ॾीसो एड़ो मजो ईंदो त मतलबु अलॻ ई की अॼु सुबुह जो थिय अचज ऐं।
पेदल वेंदा आ?
हा पैदल, ईंदा आटो में आहियूं।
अच्छा
वेंदा पैदल आहियूँ न लॻंदो आहे एॾो, असां त हाणे त विया वसि त बारिश पी पए, एतिरो मजो पो अचे।
हा हा।
अऊ मथां टेक देता वेंदा आहियूं। जी हलो
हा मुस्कान हलो।
हा चाची छा पिया चओ?
अलाए छा पई चवां कुझु चवां
हा कुझु उओब न चवां त ई असां मथे टेकरी ता वेंदा आहियूं शॉटकट रस्ते
अचछा- अच्छा।
सभु चवंदा आहिनि न- न पर हा जी चओ?
चवां थी हिक माईअ जो फ़ोन आयो अॼु चवां थी न हिक सां ॻाल्हायो अॼु आई हुई। हम त जयपुर जी हुई?
हा।
ईय ॻाल्हाईंदे -ॻाल्हाईंदे कहिड़े गुरूअ खे मञंदा आहियां तव्हांखे मां राधा स्वामी आहियां। त एॾो ख़ुश थीई मां बि राधा स्वामी आहियां।
अच्छा।
हा। त चई पोइ तव्हां सेवा वेवा कंदायो बाबा जी ईंदा आहिनि त कराईंदो आहे बाबा जी। असांजी थोरी आ औक त आहे करण ई गाल आहे पई त थी पोइ तव्हां डेरे में कहिड़ी सेवा कंदा आहियो। चयो मांस मूंखे भुखरी डर जी सेवा मिली। त आहे न एॾो ख़ुश थी वई मां बि ॾाढी तैयारी थी कयां बुक रीडिंग जी जेको विस्पत ॾिय सत्संग थींदो आहे।
हा।
हा त चईपई मां बि तैयारी थी कयां सिंधी हुई?
अच्छा।
त हेएॾी ख़ुशी पई थिए हुन पंहिंजे गुरू भाईअ।
ॾाढो -ॾाढो भाभी क जॾ तव्हांजो हुजेव मूंखे ॿुधाइजो न।
हा -हा मां कंदमि छा मां त मिड़ई हुते वनी हुयस अस मुर्दो ठही वेंदा आयूस। सभु बाबा जी कराईंदो आहे असांखे पतो बि न पवंदो आहे हा। शुखूर आहे मालिका हा मां त कॾहिं न सोचो।
हा बस बाबा जी कढाए थो सभु असां पाण छो चऊं की असां कयणु ता।
हा न त सही आहे न मूंसा की असां असां हेठिसत्संग बुधणु वेंदा आहियूं न हेठि जीअं ॿियो कोय कंदो आहे। सेवा त टंगू ईअं कंदासीं पेर ईअं कंदासीं मुनो क लाॻ भी न वेही सघंदा आहियूं। ऐं असां हुते मथे वेंदा आहियूं न तो असंपतो ई नपवंदो सम्झ में ई न ईंदो आहे कीअं मुनो कलाकु थी वियो।
टंग या कुझ बि इं नक नी ही आहे न म
करणी छा असांखे, जरत ई न पवंदी आहे कुझु बि न थींदो आहे असांखे। चंदिया न मालिक, हा ॾाढी वॾी रहमत आहे मालिकई भई
न पर अगरि जेको जंहिंखे नथो पई सघे त उह थोरो सो काढ थो सघे
मतलब एजेड माण्हू बि हूंदो आ। हेॾी वॾियूं -वॾियूं बि सत्संग कंदा आहिनि। जेके संडे ॾींहुं सत्संग कंदियूं आहिनि वॾी उमिरि जी आहिनि ॾाढियूं, उहे बि न कंदियूं आहिनि, न थींदो हूंदोनि न कुझु
न, न, न कंदो बाक़ी अगरि थिए त माण्हू थोडी वई सघे
हा- हा असां कॾहिं न चजे की असांजे घर में बि हूंदा आहियूं त असां चवंदाा नी हे कमु मां कयो आ पहिरं त ईअं ई चवंदा हुआसीं, पर चवंदा चयोओ ई न मां कयो आ, मालिक थो कराए। उहो असांखे कुझु त असां जे कुझु करे न त असां हिक मिंट में असांजे हथ पहिरियों कुझु बि थो थी सघे
सही आ, सही आ बढ़िया हे
पहिरों ईअं लॻंदो न हे कम आसान ॾेरे जो न घर जो बि कहिड़ो बि कम हुजे न त असां पर अञा ताइ मा बि मूड़ हा मा चवंदी आया, इहो कम मा कयो आहे, इहो मा कयो आहे, पर न चइजे। सभ मालिक आ कराइण वारो। त इहा तोसां ॻाल्हाय पई न हिक मिंट में, हा मा हिअर ॻाल्हाई पई न हुनजी वरी पई फोन अचे। चय पयी मुखे तासां ॻाल्हाॾैं ॾाढो सुठो। मन में सोचा तोखे छा? मूंखे त ॾाढी ख़ुशी थी तोसां ता ॻाल्हाएयो, ऐं हिअ अजनबि माण्हुन सां ॻाल्हाइयो न त वो हिक ई हिक ही सवाल पुछंदा आहिन रोटी ठातव? ठाहियव, पोइ छा ठायव? पो घणा ॿार अथव? त हुननि सां बोर लॻंदो आहे ॻाल्हाय
न पो हुनन सां नथो वणे
बोर लगंदो आहे ॾाढो ऐं ख़बर तव हुन ॻाल्हाई त पाण ही फोन कटिजी वई, वरी हुन मूखे आहे न ते व्हाट्सअप ते कॉल कई। चवांस्ती कीअं यारहं मिंनट थीया पतो ही न पयो।
पतो ही न पयो। प इ सई त बस बाबा जी इ गाल उ जी बि कढी हुई। त -त ख़बर पियो ॿारहां मिंट
ऐं न ॾाढो मज़ो पियो, ॾाढो मज़ो पियो अचे
त उह त चवां न, मज़ो ईंदो आहे ॾाढो।
हा- हा, हा- हा
व व आहे न
बाक़ी हुन ॾींहुं आहे न वंशिका मूंखे अलाए कंहिंखे फ़ोन लॻाए ॾिनई, चेरो त ख़बर थी मां त अध में ई कटे छॾी मासि। मूंखे मज़ो ई न पयो अचे ॻाल्हाइण में।
न -न कोइ
त वंशिका चए पई मम्मी छो कटे ई? ॻाल्हाईं मां छॾ मथे में पोइ सूर आ मूंखे
न -न कोई -कोई न हिकु- हिकु ॻाल्हि, हिकु -हिकु ॻाल्हि बार-बार दोराईंदो आहे न त पोइ उ न वणंदो, कल्ह मूंखे बि हिक माई जी फोन आवाज़ त एॾी घट वती सोचे -सचे हेॾो ॻाल्हाए पिई तवांखे छा हिन ते एक्सेप्ट थींदो।
हा -हा, ह
सही आहे न। बस मम्मी रखी तई चांहि बस वञी पीअंदम।
पेकनि में केॾा सुख हूंदा आहिनि न, मम्मी चांहि ॾे। पहिरों मां स्कूल मां ईंदी हुयमि मूंखे अञा ताईं यादि आ, स्कूल मां ईंदी हुयमि मां, मां ॿारो ई पढ़ियमि कॉलेज न पढ़ियो, स्कूल मां ईंदी हुयमि ऐं न टे टाइम ते फ़ोनयूं वोनयूं त कुछ हूंदियूं ई न हुयूं। त स्कूल मां ईंदी हुअमि, ऐं ॾाकण चढ़ंदी हुमि, असांजे घर मथे ॾाकण चढ़ंदी हम ऐं चंहिंदीमांसि मम्मी रोटी पाए, पो मुंहिंजी मम्मी मूंखे मजाक में चेंदी हुई उते ई फोन करीं आ न, मां चयो हुजनि हां फ़ोनयूं त फ़ोन ई कयूं। त चवंदी हुई मुंहिंजी मम्मी केॾी महिल खणी करे खा, चवंदीमांसि रोटी ई न खपे मूंखे मूंखे ॾींं त मां खावां, न त मां न
पतो तव मुंहिंजी भेण ममता हुई जेकी, उनखे मतिलबु उह उ चवंदी मां सॼो कमु कयां, मतलब रोटी बि कयां, रोटी बि कंदी मतलब पाए मम्मी ॾे।
सेम -सेम म